हँ हँ बौआ खुश रहू दन्दनाइत रहू विजय रहु की समाचार
सब ठीके छथिन अहाँसभ ठीक छी ने
हँ हमसभ ठीक छी अहाँ सुनउ अहाँ बढ़ियां छी
हँ हमू सहि छियै
की सब करै छलहु हँ एखन
एखन एखन तऽ पढ़ाइ लिखाइ करै छलहुँ तऽ मोन भेल जे कनि अहाँसँ बात कऽ ली कथी कहै छियै नहि एखन तऽ भोजन पीना एखन नहि नहि खाना पीना एखन कहाँ भेलै
नहि भेलै तऽ पढ़ाइए होइ छलैए की एखन
हँ पढ़ाइए तऽ भऽ रहल छलै एखन
कतेक बजेसँ बैसै छियै कतेक बजे उठै छियै पढ़य लए
सुबह में बैसब आ शाममे शाम शाममे तऽ हमर ट्यूशन रहैत छै पाँच बजे पाँच बजेसँ सात बजे तक ट्यूशन से एलू ट्यूशन से ऐंलौँ फेर अपने मतलब सेल्फ स्टडी करलहुँं खुदसँ मतलब पढ़ाइ करलहुँ तऽ अखनो पढ़ाइए कऽ रहल छलहुँ तऽ मोन भेल कनि अहाँसँ गप कऽ ली
बड्ड नीक कलहुँ बड्ड नीक कलहुँ तऽ एखन कोन विषय मे पढ़ै छलहुं कोन विषय के
अखन तऽ विज्ञान पढ़ि रहल छलहुँ
विज्ञान पढ़ै छलहुँ हें तऽ एहिबेर तऽ अहाँके दसमा होत
हँ एहि बेेर दसमी छै हमर
अच्छा आर सब कहियौ
सब त ठीके छिय
आर सब ठीके छै
एखन तलेंक
कहियौ
फेर आब कालिह स्कुल जाय पड़य या अखन त रोज स्कुल जाइ छियै सुबह उठलहूँ स्कूल ऐलौह फेर ट्यूशन
पढ़ाइ करू आ एखन जेहन पढ़ाइ करब ने तेहन आगाँ बढ़ब कलम तलम गाछीआहाँ जाइ छी कि नहि
छैहे की की हाँ कखनो चलि गेलहुँ जखन बारह एक बजे जखन बाबा के खााय के समय भेल सुनू ने जखन बाबाके खाायके समय भेल तऽ हम तऽ हमर भइजी छथिन
आँ
चलि जाइ छियै तऽ हुनका ओतयसँ बाबा के भेज दै छी घर पर खाना खाय लए त तक हमस ओतय रहै छी
बड़ सुन्दर बड़ सुन्दर करै छै से चीज तहन बाबा पोता के ड्यूटी लागि जाइ छै गाछी मे ने
हँ भोर मे आओर दुपहरियामे हमर ड्यूटी रहै छै आ भरि दिन बाबे के
फेर बाबा रहै छथिन नहि खाना पीना खााकऽ जाइ छथिन बाबा की
नहि भोरमे तऽ खा कऽ नहि जाइत छथि भोरमे हम जे गेलहुँ तऽ फेर एत आबि कऽ पूजा तूजा क के गेल कहि कें मतलब नहा धोऽक पूजा पूजा तूजा क के चलि गेलैथ त- अहाँ जाउ बारह एक बजे आबि जाउ तऽ फेर ओतय बाबा के भेजै छियै तऽ घर खाना खाया जाब तक खाना खाइ छथिन ताब तक हम ओतियए रहै छियै
बड़ सुन्दर करैय छी बड़ सुन्दर आ बाड़ीमे सब्जी तब्जी कयने छै तीमन तरकारी कयने छी कि नहि
हँ छै कि
कथी रोपने छियै
बैगन छै टमाटर छै मिरचाइ छै इएह सब अछि सजमनि अछि परोड़ अछि करेेला अछि
की
हँ एक कोनो कोनो हम रोपलियै नहि तऽ कोनो कोनो भाईजी रोपलखिन
अच्छा तऽ मिरचाइो केयने छी भाँटो केने छी आ टमाटरो केने छी तऽ टमाटरके गाछ सुख खा गेल है त एखन क टमाटर गाछ एखन हैत
अछि कोनो कोनो सुखायएल एक दू टा सुखायल अछि
अच्छा लीची तऽ खतम भऽ गेल हैत
हँ लीची पूरा खतम भ भऽ गेल
आ
एहि बेरके जे लीची छलय बड्ड नीक कलमोमे एहि बेर लीची बड्ड फड़ल छलै कलम मे फड़ल छलै फेर अति हमर सभके अतियो फड़ल छलै कलम वला मे पता नहि खरापी भऽ गेल छलै खराब लीची फंगस लागि गेल छलै ने जेड़ में इएह दुआरे
ऊपर से आयल हायैत ने
हँ पूरा काकी लगेेल तीनटा काकी
पार मे देनी हेथिन
हँ तीन चारि टा काकी लग गेलखिन भेजलखिन लीची तीन चारिटा
हँ
ए एना कऽ कऽ सभके भेज देलखिन
आ फेर पास मे पीसी सब छथिन हुनको सबके गेल हेतय ने
हँ पीसि यो सब के गेल छै पीसी माँ सबके हु
पीसी सबके गेल हेतनि अहाँके दूटा बहिन छथिन से तिनका लोग गेल हेतनि
हँ
हुँ तऽ फेर मौसीमा एहिठमा गेल हेतनि ओनाहिते ओनाहितेमे तऽ बुआ सभटा देखय पड़ैत छै ने यौ
हँ ओ तऽ दादीमााँ सबटा भेज देलखिन कतऽ कतऽ
हँ नहि नीक केलखिन साल भरि के फल छै तऽ भाय सभके कनि मोन रहैत छै ने आ लीची तऽ ककरो ककरो रहैत छै आमक गाछ तऽ एकोटा नेएकोटा सभ के रहिते छै धनीक गरीब सबके लेकिन लीची गाछ जे भई ककरो ककरो रहै छै आ लीची तऽ भाय आओर शोखक लालच के चीज नहिइ बौआ हँ बौआ
ह
आवाज नहि अबैत छल अहाँ के
कहियौ ने कहियौ ने
हँ, तऽ सएह सभ छै ने, भोजनमे एखन लेट छै की?
भोजनमे हँ, बहिने रहल अछि एखन तऽ।
की सभ बनैए? भात बनैए कि रोटी?
रोटी एखन तऽ दिनमे हमर सभके भात बनैत छै, रातिमे रोटी। तऽ फेर रो हँ, एखन तऽ बनि रहल अछि रोटी आ करैलाक जे भुजिया होइए।
अच्छा
कै लक आ करैलाके भुजिया हम, हम आओर हमर भायजी सभ करैलाके भुजिया नहि खाइ छथिन ने। तऽ मम्मी कनि कथि हँ तऽ मम्मी कनि कचरी बना देलकै।
करैला के
नहि प्याज के।
अच्छा तऽ प्याज के कचरी आ रोटी खा लेबै
हँ खा लेबै
अच्छा, चलू बढ़िआँ य, आओर की, ऊपरसँ दूध रहत तऽ दूधो रोटी खा लेब।
हँ, दूध रोटी ओते नीक नहि लागैए, तबो खा लैत छियै।
तऽ बढ़िआँ करै छै ने, बच्चा सभके सभ। सभ चीज, बच्चा रहै चाहे बूढ़ रहै, सभके सभ चीज खेबाक चाही ने, बौआ।
हँ खेबाका के चाही की
ई गाम घरक खेनाइ तऽ इएह सभ अनमोल छै, आब कहाँ यऽ ओ समय। जे गाँव घरमे लोक नून तेल, पहिल जमाना मे नून तेल, एकटा पियाउज। ई सभ भऽ कऽ खाइत छलै, से आनन्द लागैत छलै। करकड़ रोटी ओकरा लोककेँ होइत छलैए, मोटका रोटीकेँ करकड़ रोटी। आ आब तऽ देखै छियै सभचीजमे नहि नहि पराठा खायब। नहि, बिनु घी लगेल हे, घी लगेल हे रोटी खायब। आब तऽ घी लगा कऽ रोटी खाउ, पराठा खाउ, सादा रोटी तऽ कहै छै आब हमरा। धसाईते नहि आँ
हँ
लेकिन कोनो नहि छै। इह में आनन्द च तेखन एखन तऽ आमोके सीजन अए यौ, खाइए कालमे तऽ आमो रहत आओर नीक लागत।
हँ उएह एक एक द टा रोटी खाइ छियै, एक दूटा रोटी खाइ छियै। आ बिज्जू जे आम अछि, छोटे छोटे जे रहैए, एकटा आम। ओ कम से कम पाँचो छओटा खाली छियै, तबो ने बुझाइ छै जे आम खेने छियै।
अच्छा ओ बिज्जू जकरा कहै छैय
हँ जे छोटे छोटे अछि सरही बिज्जूसभ।
हँ हँ
ओएहसभ।
बढ़िआँ यऽ, की कहैत छै, आमक सीजनके तऽ बाते अलग छै यौ बौआ।
छैहे की हू
से छै इएह समयके तऽ लोक इंतजार करैए, एखन तऽ कलम गा। छी, साँचे जे रौनक होइत छै। एखन तऽ अकेला कोनो जंगलमे चलि जाउ। एखन कोलम गाछके समय छै, अमिया सीजन छै, तखन कतौ घुसि जाउ। हँ कहियौ।
एखन तऽ नू जेबे, अह गाछीमे नून सभ, चक्कू सभकेँ लऽ कऽ।
हँ
काँचे आम के काटि केऽ नून बुकनी जे धऽ के नीक लागेया स्वादिष्ट खाायं में
तऽ एखन खट अथि अखन खट मधुर हैत न आब अखननका आम नहि जादा खट्टा हयत आर अथी न होयत ओकरा कहै छै एकदम अखन खट मधुर लागत अखन तऽ बड्ड नीक लागत अखन चर्चा करै छी अह आ जी पर चटकार आबि रहल यए हमरा ओहि आम के स्वादसँ हँ
खेनहे हेबै यहाँ सब अपन अपन समय मे
हँ हँ हमसभ अपना समयमे बड्ड खेने छ लेकिन हमरा सभके समयमे तऽ ज्यादा काँच आम खायइ ल मना करै छलै किया तऽ पेट मे दर्द भऽ जाइत छलै ने
ओनाहिते हमरो एक दिन भऽ गेल छलए पेटमे दर्द
अच्छा
दिन करैत रहल भ जोर जोर से जें करैय छलै पेट मे दर्द मम्मी कोनो एकटा तेल लऽ के आयल
आँय
हँ मम्मी फेर एकटा कोनो तेल लऽ के आयल उएहे तेल लगेलक हमरा मतलब देह हाथ मे तखन राति मे कनी दर्द खतम भेल नहि तऽ बड्ड दर्द करै छलै पेट
ओ कच्चा आम पेट मे धऽ लैत छै हमर सबके माँ कहियो खा दै छलै जहाँ हमस कनि खाइ छलियै तऽ एते याद आबि जाइ छलै माँ के बात जे काँच आम पेटमे धऽ लैत छै ताहि दुआरे हमसभ नहि खाइ छलियै कच्चा आम बुझलियै तऽ काम जाम जादा नहि खायल करब
हँ तऽ आब हमरो सीख मिल गेलै आब ई कच्चा आम के
सीख भेट गेल अहुँ के लेकिन आब
हँ
एहन गलती आब नहि करब
नहि नहि आब तऽ नहि आब तऽ कान पकड़ै छी
हँ हहह ओ झक्का बना बना कऽ शुरूमे तऽ दर्द कऽ जायत लेकिन आब एखन नहि हयत एखन आब खट मधुर भऽ गेलै पाकऽ वला समय जे भऽ जाइ छै ने तन खट मधुर भऽ जाइ छै ओ टिकला वाला जे समय होय छै जाहिमे कोयली सब बनैत रहे छै ओहि सब समय के तऽ दर्द कऽ देत पेटमे
तऽ ओएह सब नीको लगैत छै खााय मे उएह सब बला
आ एखन खठमधुर वला नहि
हँ ओ ओहो नीक लागैत छै पर ओ वालला बड्ड नीक लागैत रहै छै खट्टा नून बुकनी सब सने
तऽ एखन बौआ अथी ओकर खटमिट्ठी बनबैया अङ्गनामे माँ कि नहि
खटमीट्ठी हँ टमाटर के बनबै या टमाटर के बनबै या टमाटर के आम के नहि
ऐं यौ एखन आमके सीजनमे खटमिट्ठी जे नीक लागत नानी माँ के काज मे नहि देखियै नानी माँ के काज मे कते खटमठी सब बनै
हँ हँ हँ देखने तऽ छलियै
हँ तऽ खटमट्ठी ओहने खट मिट्ठी हमरा त पहिले खट मिट्ठी नहि बुझ लेकिन माँ वला काज मे ज खटमिट्ठी बनै तहन से बुझि गेलिय ओ ओ जे दऽ के एकदमसँ बनबै छै बहुत चोटगर लागैत रहै छै ने ती तीखो लगैत रहै छै करुओ लगैत रहै छै मिठो लगैत रहै छै
हुँ मम्मी सब तऽ हमर मम्मी सब हमर माँ सब जे छथि सें चटनी बनै
हँ नहि अहाँके माँ के ई खट मिट्ठी बहुत नीक बनबय अबैत छनि आम के ई खठ मिट्ठी बड्ड नीक बनब आबै छैन गाँव मे हम दुनू बहिनी आइ हम दुनू बहिनी जे गाँवमे रहै छलैह
माटर बनबै छिही खट मिठटी
अच्छा आमके कहबैन बना कऽ खुएती देखबैऽ कतेक नीक बनबै छथिन बुझलियै आमके खटमिट्ठी हम दुनू बहिनी जे गाँवमे रहै छलियै तऽ ओ बनबैत छलखिने हमर बहिन एते नीक अहाँके माँ बनबैत छलखिन हेँ जो आंगुर हाथ चटते रहितो बुझलियै की हँ कहबैन एक दिन बना कऽ खुएती ओकरा हाथ मे बहिन के हमरा बहिन के हाथ मे जे स्वाद आई आहाँ के माँ छैथ आहाँ बुझते हेबै आ हमर तऽ भाय दुनू बहिनी के बचपने बीतलियै
हमर मम्मियो के हमर मम्मी बड्ड सुन्दर खाना बनबै छै जेना लागैत छै हाथ मे जादू छै हुनकर
हँ हुनकर हाथ कियो नहि मिला सकै ए भानसमे
दालि भात चौखे जे बनेैतथि त एतेक सुन्दर
हँ कोन कचका प्याज दऽ कऽ मिरचाइ दऽ कऽ
हँ हँ कचका प्याज दऽ कऽ
हँ बाह कहलहु नै ओ किछो कऽ क दऽ देत ओ अरकोच पात जे होइ य कंचक पात बुझलियै कि ओकरा ओ चारिटा